ओ हम करबै एखन हम केने रहियै ने
ह अच्छा देखेते नहि रहै केना होते।
उम्हर से अगर अहाँ करबै ने तऽ फेर अह ओ अपने आप ब्लूटिक आबि जे छै सभमिट करे तऽ ओतऽ सँ कऽ देबै रइट साइड मे
जी
इएह सभ दुख दर्ड छै एखन जिन्दगीमे
नहि ठीक तऽ भऽ जेथिन लेकिन एते मतलब जे देखलियै ने स्टीच करल रह ऊपर सभसँ बड़ा ऊपरसँ सभसँ बड़ा बात ई भेलै पप्पा आइ मास्टर बन गेलखिन पैसा के ओते दिक्कत नहि भेल रहे तऽ कि सभ हेते रहे हम त सोच सोच के खवा छै। कनी बचल छथिन हमहर तऽ दिमाग मे वएह चलि रहल।
हर एक इन्सानके मदति कयने छथिन एहन केओ नहि छै। आ सभ के मतलब मुँह नहि कहतै लेकिन दिल जरूर कहतै हम उएह चीज देख रहल छियै हम ओहि बर्ककाक बात क रहल छी मतलब एगो कहे छै ने लश बन के इंसान एनाइ हम तो ओहि टाइम मे बहुत बच्चा रहियै लेकिन फिर भी किछु किछु याद यौ लास बन कल रहथिन आ हुनका मम्मी ने जिन्दा खड़ा क देलकै ओहि टाइम मे कतौ हुनकर बीबी बचा गेल रहे स बताउ आबे के लेल तैयार नहि रहै सीधा कहल के पप्पा मरते तऽ मरे किज हमरा उस कोनो मतलब नहि त ओहि इन्सानके आँखि मे पानि नहि छैकेलहुँ तऽ सही छै ठीक छै आ हम तऽ मतलब एकगो बात हम बदुआ नहि दै छियै लेकिन ई तऽ जरूर कहबै की जे हाल केओ बच्चा ने अपन माय बाप केने हेते ओ हिनका साथे तऽ जरूर हेतै जरूर हेतै ह
काल्हिना अथी देखैत रियै जेना अखिर बदुआ के नाम लेलिये सभ के कष्ट छै एहन के नहि छै जे बचल छै रचना नहि छथिन। हेल्प कर ख फेसबुक पर पोस्ट रहै कि सभ मन हमर विचलित भऽ जाइया जखन हमर बेटी जाइ होस्टल मतलब ओ आ कहैत रहथिन कि ओसभके नीक नहि हेतै जे हमर बेटीके अलग करै लऽ दिन देखय लए इएह सभ बात छै। अच्छा बा बताउ ब्राह्मण आ राजपूत के बियाह केना होते गलत हो जेते
ब्राह्मण अ राजपूत के
विवाह
आब करे वला करै छै
अहाँकेँ की सोचिय एहिप
जातिवाद के एतय तऽ मुदा नहि राखब लेकिन आब एते नॉर्मल भऽ गेल छै भऽ सकै
जातिवाद ने मतलब खो तऽ हमरो ई चीज खराब लगै छै लेकिन मतलब ई नहि होइ छै मतलब सबके अपन अपन रस्म ई सब
हँ उएह चीज मायने राखै छै ने कि हर एक अपन अपन रिचुअल होइ छै जेना एखन एखन फेर आब रहल छै ने दीदी सब मधुश्राम नेम
मधुश्रावनी बहुत रील्स देखल चल रहल
हुँ
वहा कानैत रहथिन ओहो क बेटी के भेजे पड़े या
हँ हम गराबत रहै छै
प्यार करैत छथिन हमरा आँख मे आसु आबि गेल छल हमर क हमरा की भऽ गेल
मत हमलोग खैर किछो नहि और हम एगो बात कहे चाहैत रहों कि मतलब पिया के बर्थडे मे चल जेबे हमूं ने गय रहल अहाँ चलि जेबै कमसँ कम मतलब नीक लगतै ओकरा
की नीक लगतै भाई हम हम केना जी रहल छियैरा देखै ल आबै छै
ओह चीज तऽ छैहे सब इंसान अपने झेले छै केओ ककरो देखय वाला नहि छै
सब नहि होइ छै हम ने दोस्ती यारी मे ध्यान देय छीयै बुझ गेलिय वहीं छी जते देर हम गप केर रहल छियै कॉलेजो जाइ छियै ने तऽ कतेक की बजै छियै आब हम जे पुछिए लेबै रोज गेलय ओसभ जमाना डरे लागै छै दोस्त
बहुत दुःख छै लाइफ मे लेकिन
नहि हम नहि जेबै कहि देलियै नहि जेबै
तऽ गिफ्ट केना भेजबै
भऽ जेतै ओ सब एन्तज
ठीके छै
भाइयो साहब छथिन ने नहि बुझैत छियै अहाँ मम्मीसँ नहि हम बतियै पता यऽ की भए फीलिंग देखियौ फील हमरा की भऽ जाइ छै जेना अहाँ अपन बेटी के बियाह करबै ठीक छै आब तऽ ओकर दुूल्हा भेलै आब अहाँ अपन मोन के बाद जेना पहिले करै तेना केना करबै नहि हो पायत वएह हमरा हो रहल छै
आब ओ अपनापन नहि लागैत हेतै ने सही बात छै
अपनापन छोड़ू अपनापन तऽ शुरुए ने लागे छै हमरा गप के गप करै छी केना होम बेले नहि ओ बोलबैत फेर ओ ओकरा करतै ओकरा करत तब ओ हाँ कहतै एते हम ऑर्डर तऽर्डर आइ तकिए जे आब लेबै अठारह साल तक करबे नहि करबै आ हमरा ऑर्डर छललेतै मम्मीक के सिवाे आओर ओत्ते पुर त बारे बात त नहि करै छै
मेन छै कि आब हमेशा ककरो घर पर जेनाइ सही नहि रहै लागैत छै ने फेर
कते मतलब टॉर्चर करै छथिन मतलब ई पघाड़ी गेल रहिय ओहो दिन मतलब रात मे उ बेसी खाय न छी बुझ बझलिये खाना पीना मतलब जे ने कनि कम खाइ छै पूरा पूरा दिन भूखे रह जेना से सब करै छियै तऽ कहैत रहथिन खुशीके शादी ओ कहत मम्मी के सामने खुशी सदी र्दू हजार सत्तइस मे तक कने देबै
ह
ततऽ गुस्सा चरल मतलब रोज रोज इएह बात सभ करै छथिन खाना खेबै ने बैसे लए हथिन तैयो बियह के बात करथिन खुशी के घरमे सासुर मे कहते पुतहु नहि खाइया खाना बच जाइया हमर नहि खाय छियै
अच्छा अकल खुदे बजैत रहै छथिन
ह
अच्छा।
बट अपन बेटे ब आबभ छै सोलह सालमे कदल हम नहि कट बीस सालमे केना बर्दा ह मे नतनी नाथीन सभ च आ चाही दुनू केहु छै
नहि रे खुशी तऽ मतलब आ कि कहै छै दू हजार तीस मे शादी करू
एखन नहि करबै पढ़ाइ लिखाइ चल। नै कर मन होइ छै तो
सभ घोड़ वाली के वीडियो देखै छियै
देखै देखबै
ह। बने रह टिकुल्ला पर चढ़ि कऽ प्रबोध करै छै
अच्छा अच्छा
आ।
ओहो ओहो ओहो सुन्दर छै लेकिन। नहि सनम सिह यह जे छै छुटकाला के ने कि बाजो नहि बाज करैय तऽ बियह करयके मोन तऽ होइ छै बुझलियै भात तैतब नेच लाभ करबै। लेकिनटतै तब न अखन नहि के छै सच बताबै छी दिल से बोलै छै
ह
अखन के नहि छै लेकिन हम सोचे छियै केओ मे केओ तऽ भेटिए ने जेतै त पूरा मैरेज कर सभकछु देखिय कह
कि पता डर लागे कनि बाभन तन न भए जाय कि हम नहि नहि सही मतलब भऽ जेतै तऽ अहाँ से गप करबै।
किया
नहि करबै।
हँ तऽ किए नहि करबै।
हम अहाँकेँ मम्मी से पूछब चाची ये हमगर अहा जाय बिय कल ग करबैत नहि कआकि पुछतै तऽ कोई ने त अही ठम बूलहा के लऽ के एते दुनियामे समाज सेवाक केलियै कनि हमरो दामाद के सेवा कऽ दियौ
सासु मे दामाद के सेबे नहि करय पड़ैत छै और की होइ छै
आओर की हो छै
देखियौ एगो बात कहू मतलब जेना दीदी सङ्गे रहै छथिन हुनकर दुरा ऊ नहि पुछैत छथिन अपना मनसँ
प्पा द पता ने आब की मेटर एखन तऽ ओहो मैसेज वसेज नहि केलखिन ह
इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगबै छथिन आर दीदी आर देखै छथिन तऽ नहि किछु पुछै छ इन्स्टोग्राम पर नहि बात कि ठीक छी नहि ठीक छी पापा ठीक छौर किछु नहि
नहि बिलकुल नहि हम एगो बात कहै छियै ने मतलब जहियास से ई एहन क्रिटिकल सिचुएशन भेले ही अहमदाबाद गेल है ओहि दिन आइ तक न नो कॉल मैसेज हम तऽ कि
काम नहि करू
नहि नहि बिलकुल नहि नो कॉल नो मेसज कुछ नहि तऽ हमर एखन ओ छोटकियाजीके बेटी कहैत रहै जे दीदी पता छौ मैसेज केने रहै कि जे बंटी ने आब कोनो अथी सभ पर लाइक नहि दै छै हमर पोस्ट वोस्ट या स्टोरी लगैने छथि हम कहलिये एहन तऽ किछु बात नहि छै यहाँ तऽ कुछ करबे करैत छियै मतलब पोस्ट पर स्टोरी पर नहि पोस्ट पर त लाइक करे दे छै आ पता नहि कहैत रहै हम कहुलै छी हमरा की जरूरी लाइक करैके एहि बेरमे याद आबै छै बस
लाइक करै बला रहतै पोस्ट तब लायकी पूछो लैक कल
तऽ ओकरसँ ओकर मतलब छोटका चाचा के बेटा ऋषभ कहै छै कि दीदी एगो चीज देखै छियै हम कहलियै कि आ तऽ ओ जे रील्स बनायत एकदम बैकग्राउंड मे ए सी आबैए के चाही
ओ पोजीशन चेंज नहि करै छै बस हम एगो बात कहै छी ओ लाइक इएह नहि छै ओ परिवारमे ई एडजस्ट कऽ जाइना बहुत बड़ी बात छै बिलकुल नहि छै हँ ठीक छै बहुत सज्जन परिवार छै कतय सँ एखन ने एखन हमर ओकर छोटका चे बेटीके शादी लगबै छथिन
ह लड़की है से
हँ हँ
ओकर बिहा
उएह चाची कहैत रहथिन देखियौ एहि बेर ग्रेजुएशन मे गेबे केले आ ईसभ
अहाँ से छोट छै छोट छै भ पागल छै गाँंव सबमे
एक सालके पैघ छै
हम की कहलहुं गांव सब मे कुछ होइ न होइ ई चीज नियम छै कि पहिले बड़का भाय हेतै पूरा देहाती गप करै छी तब छोटका एतै बियाह जनउ एना उ केना पहिले कऽ देथिन
ओहै चाची केँ गुस्सा चरहल छै नऽ जे एहा ओक हँ छोटे छै मतलब आ ओते समझो नय - छै एखन हँ हँ त अ आ ओहै चाची कहलखिन जे एखैन हुनका ई नय सूझेलै जे अ एकरा सब पैघ घर मऽ एखन बैसले छै आ एकरा पर हुनका नजर जैय तऽ कहै छथिन हमरा बड़का पापा की से बुझलियै जे अथि चाचा केँ फोन कऽ कऽ जे तोहर स्थिति तऽ खराबे छ नऽ गाँवमे छहक तऽ नीक घर परिवार छै बाहरे रखतै बहुत ऐश करतोऽ कऽ लऽ शादी तऽ ओहिपर हम
हमाँके सच बताबु ओकर पर नहि यकिन करेके चाही
आब हुनकर सबके लाइफ छै ताहिपर तऽ हमरा फोन कऽ कऽ चाची कहैत रहथिन हम कहलियै तऽ कहियौ नऽ जे - - जे मतलब हमर तऽ सिचवेशन हँ हम कहलिये तऽ अहाँ कहियो जे हमर सिचवेशन तऽ अहाँ देखते छीयै जे गाँवे मे बैसल छथि छथिन हमरा एखन खाइ पर तऽ हमरा आफत यऽ बेटी केँ बियाह हम कतऽ सँ करब तऽ अहाँ कहीयो फोन कऽ कऽ जे अहाँ अगर सभकिछ गछै छियै तऽ हम करैय लऽ तैयार छी देखियौ अगर ओ पैर ओहि दिन केँ बाद ओ कॉल नय बन्द कऽ देलैथ तऽ फेर अहाँ हमरा कहुँ तऽ कहै छै सही आइडिया देलहुँ बनटी अहाँ हमरा हम कहलियै हँ फेर पता नैय नय पुछलियै यऽ हम कहलियै चल बिट्टू बढ़िआँ छौ हमरा आब फेर शादी वादीके कपड़ा केँ इन्तजाम करऽ पड़त
से एखैन बियाह कऽ उमर नइ लागै छै मुहो देख केँ होइ छै नऽ
बच्चा जेका लागै छै
पातरो बड्ड छै
ओ तऽ छै
की अहाँ छोटको पपा छोटकी माँ कऽ एते गुस्सा वाली छै कहियौ नऽ एक दू बेर देखथिन
ओ तऽ लेकिन ओ दुनू तरफ चलै छथिन ठीक छै जेम्हर सँ फायदा हुनका मिलै छै तिम्हर
नय नय छोटका पापा के बियाह करयके मना करै लेल
ओ नहि एखन ओ भय नहि लेकिन इहो बात छै मतलब मम्मी हमरा मम्मियोे केँ हम कहलियै तऽ मम्मी कहलकै आब ओकर लाइफ छै ओकर बेटी छिये एहिमे दोसर केँ की डिसिजन छै जे ओ लेतै अगर निक